हेलो।
हेलो।
नमस्कार।
नमस्कार मित्र।
सुबह सुबह टॉयलेटके लाइन जल्दी निकल हई
पेट साफ नहि भेल त दिन भरि मूड खराब
पानिके मग भरल छै ने बाल्टी खाली नहि
हँ कल ही रात टंकी भरलो मोटर चलल
मक कऽ हैंडल टूटल अछि तुम्हारे क उठाबऽ
नया कनि लेब स्टील वाला प्लास्टिक फेसलेट अछि
फिनाइल कऽ बोतल खत्म शाममे कनि लेब
हार्पिक बेसी तेज इलस खराब होइत छै।
नीमबू नून मे सफाय देसी नुस्खा चमकैतैत अछि
ब्रश पुरान भए गेल रुआ निकलि गेलऽ
डबल साइड ब्रश कोना तक पहुँचबैत अछि।
सीट कऽ ढक्कन खुलला छोड़ै छै बन्द करा
हँ बाथरूम के दुर्गन्ध कम होइत छै।
एक जट फैन चला नमी नही रहत।
खिड़कि चोट अछि हवा नहि आबैत अछि।
रूम फ्रेशनर लेम वाला स्प्रे करा।
कूपरके टकिया कोना मे रखबाक कऽ कीड़ा नहि
मकड़ी का जाला झाड़ू से साफ कर
फर्श गीला फिसली जायब वाइपर मारब
चप्पल बाथरूम वाला अलग बाहर नी लबा।
तोलिया सूखा के टाँग गल रहऽ तऽ बदबू
साबुन के डिब्बा मे पानी भरि गेल उल्टी दही
लिक्विड हैणडवाश नीक साबुनसँ जर्मन करब।
बीस सेकेण्ड हाथ धोअ नाखन कऽ मेल साफ
नल टकैत अछि वसर दलव पानि बरबाद।
फ्लश का बटन दबा क राख टकी फूल खाली
आगा फ्लेक्सके ऑप्शन पानी बचत।
मगसँ ढारऽ कंट्रोल रहैत छै।
इण्डियन सी स्क्वाफ्ट पेट रेल निक।
कमर पर पेपर बिछा के बेसी ऑक्सीजन।
टॉयलेट पेपर रोल खत्म तीसी यूज करा।
वेब वइ चेप मे राख ट्रेवल मे
पब्लिक टॉलटमे सीट सनेटाइजर स्प्रे।
दरवाजाे कुण्डी चेक करय लोकोग धक्का दैत अछि
लाइट स्विच बाहर भूलि जाइत छी
सन्सर लाइट लग लऑटो ऑन ऑफ
बाल्टीमे मगडुबा क आवाज सुबहमे हल्ला
धीरे से बाबूजी सुतल छथि डाँटत
शावर का पाइप लीक पलम्बरके बोलाबा
टेप रोलसँ स्थायी बाजार से बदलाव लेब
गीजर ऑन करहऽ ठण्डा पानी सर्दी लागैत अछि
पाँच मिनटमे गरम बत्ती लालसँ हरिहर
बिजली नहि अछि बाल्टीमे गरम पानि मिला लह
इमरसन रोड सावधान करंट के। डर
बाथरूममे चप्पल स्विच गीला हाथ। न नहि
सेफ्टी फर्स्ट बाहर से ऑन करा
शैम्पूके पाउच बोतलमे खत्म निचोड़ा साबुदानीमे रेजर जंघ लागल फेक दहै
पाँच मिनट मे गरम पानि बस तिलाल हरिअर
नया ब्लेड शेविङ्ग क्रीम कट नहि ओहि
कन्डिशनर बाल रूखा जराामे बेसी
टूथपेस्ट दवाके खत्म कैँचीसँ काट
ब्रश क कैम्प जर्मसँ बचाव ढकल रह
माउथहाउ कुला फ्रेश संस
जीव क्लीनर सफेद पड़त कफसलरा
फलक्स दाँतके बीच खाना न फसल
डेंटिस्ट कहलक दिनमे दू बार ब्रश
बाथरूम क शीशा भाँप सा धुआँ वाइपर
शेविगके बाद चेहरा कटै
स्टिपटिक पेंसिल खुनन खू न बन्द जेलक
टिश्यू पेपर नाक जुकाममे बेसी
डस्टबिन ढकलवला कक्रोच खाली
पोलिथििन नहि पेपर बैग कचरा
सनेटरी पेड रेप क का हैकरर डस्टबिनमे
फ्लसमे नहि पाइप जाम होइत अछि
बेबी डापर सेफ्टी पिन डिस्टबिन
बूढ़ दादी लेल कमोर हाइट स्टूल राखऽ
हैण्डल बार दीवारमे सपोर्ट लेल
फसलन टाइल्स एन्टी स्किड मैट
मकके पानि लोटा पूरण आदत
जट स्प्रे मॉडन प्रेशर चेक
हेलथ फोसपेट पाइप लटकल बाँधऽ
कमोर का सीट ठण्डा कवर लगा रह
हिटेड सीट जाड़ामे लगजरी
मा टॉयलेट जापान मे स्प्रे ड्रायर
हमरा साधारण साफ सुथरा चाही
हार्पिक टेनक्स ब्लीच दाग कट
एसिड तेज टॉयलेट्सके चमक जाइत
बेकिंग सोडा सिरका नाचुरल क्लीनर
रातिमे डाल हल सुबह ब्रश चमक
नाली का जाली बाल बेचैत फसेत अछि
हूँका से निकल हा फेका वरना जाम
ड्रेनेज पाउडर गरम पानी खुलि जायत
ड्रेनेज पाउडर गरम पानी खुलि जायत
पलम्बर का नंबर नाइन एट सेवन सिक्स फाइव सेव करा
खुदसँ पाइप खोल रिंच स्ट्रैप
यूट्यूब देखिक के सीखऽ डी आई वाई
पानी कऽ मीटर लीकेज बिल बेसी
नल बन्द टप टप रातिमे आवाज
ओवर हीटेर टंकी ओवर फ्लोो बल्ब
मोटर ऑटो कट सेन्सर लगालो
बाथरूम का बल्ब फ्यूज एल ई डी लगा
नओ वाट उजाला बिजली कम
स्विचबोर्ड सिलन शॉक कऽ डर
सलिकॉन सील पानी नहि जाय
शावरके हेडजाम सिरकामे भिजाबऽ
प्रेसर कम टंकी हाइट पम्प
बथटब सपना जगह कम
बाल्टी मग असली मजा बचपन
ठण्डामे गरम पानी स्टोव पर तसलाह
माँ कऽ डाँट पानि बर्बाद नहि
टाइमर पाँच मिनट शॉावर से वाटर
गाना गाबे देखिको बाथरूम सिंगर
फोन लऽ कऽ नहि जााही गिर जाय
जिप लॉक पोस्टकस्ट न्यूज
गीता मैगजीन रेक पुरान आदत
लम्बा बेसक नहि पाइल्स का डर
फइबर कऽ पानी पीबा कब्ज नहि
इस बगौल राततिमे सुबह क्लियर
योगा पवन मुक्तासन पेट साफ
तलबा मॉनिंग वाक रूटीन
बाथरूम का टाइम फिक्स बॉडी क्लॉक
ट्रेनमे टॉयलट हिलैत बेैसिक
इंडियन स्टाइल कबर्ड
फ्लाइटके वैक्यूम ब्लू लिक्विड
बटन दबदबाा आवाज तेज डर
मॉलके साफ अटेंडेन्ट टिप
सिनेमा हॉल इन्टरवल लाइन
पेट्रोल पम्प फ्री चाबी माँग
दबाके बाहर खूजल बदबू
खेत लौटा लेके पुरान दिन
स्वच्छ भारत इज्जत घर गाम मे
टॉयलेट बना यूज कर आदत
बच्चा केँ खिल शिकाबा इसकुल में हैंडवाश डे साबुन टीचर
एगुलर बेबी पॉट ट्रेनिंग ड्राई फ्री दो सालमे पॉट
बुढ़ लेल बेड पेन व्हील चेयर
अटेडेंट हॉस्पिटल केयर डिस्पोजल मडिकल वेस्ट इन्सेंटेनर
घरमे बायोडिग्रेबल गड्ढा
सेफ्टिक टैक तीन साल पर साफ
सिक्शन ट्रक नगर निगम चर्च
सुलभ शौचालय पाँच रुपआ मेन्टेन
पे एनड यूज रेलवे स्टेशन साफ
यूरनल जन्स मग नही ऑटोफ्लस
लेडीज नेपकिन वेडिंग दस रुपैआ
थर्ड जैंडर अलगसँइन
डिफरेंट वेब वाडरडोर
बेबी केयर चेंजिंग स्टेशन मॉल
फैमिली टॉयलेट एयरपोर्ट प्राइवेसी
स्मेल अगरबत्ती माचिस देसी ओऑडोनिल बाथरूम फ्रेश महीना गरेजेयर स्प्रे इन्स्टंट
खुलल खिड़की प्राकृतिक वेस्ट
एगजस्ट पन्द्रह मिनट नमी खतम टाइल्स कऽ ग्राउट काला ब्रश हारपिक दस मिनट रगड़ा सफेद
सावरका गिलास स्कीविज वाटर मार्क
कोलगेट क्लोजअप मंजन सुबह राति दाँत कऽ डँक्टर साल में एक बार
स्क्लेनिग पायरिया मसूड़ा खून हेल्थ इज वेल्थ पेट साफ घर साफ
टॉयलट कऽ इज्जत बीमारी दूर
चल ब्रश करै छी ऑफिस लेट
नाश्ता टेबल पर जल्दी कर
बाथरूम कऽ नल फिर ठप ठप करैत छी वाशर बदला
टैफ्लॉन टैप लपटे लीकेज बन्द भऽ जायत
टंकी केँ वॉल वॉल अटकल ऊपर जा कऽ देखा
सीरी सम्हारे कऽ चढ़ फिसलैत अछि
ओवरफ्लो पाइपस पानी गिरैत छल आब ठीक
मोटर कऽ स्विच ऑफ कर टंकी भरि गेल
फोटो कट सेंसर लगा लेब बार बार नहीं चढ़ब
बाथरूम कऽ फरश पर हार्पिक कऽ ढक्कन खुलर
बच्चा छु लेत जल्दी बंद करअ ऊपर राहक
डेटॉल लिक्विड पोछा में मिला मारा
फिनाएल कऽ गोली कोनामे फर्श चमकत
वइपर कऽ रबर घिसा गेल नया लेप
प्लासस्टिक वाला हल्का स्टील वाला भरी
बकेट में क्रेक पानी छुआइत अछि
एम सील लगा दऽ सुखला पर यूज करऽ
मंकतरीका कई रेत स रगड़
इसकुछ प्राइस टाइल्स का दाग हल्का